हा दीदी जय झूलेलाल
जय झूलेलाल हा तव्हां ठीकु आहियो
हा हा ठीकु आहियां किथां था ॻाल्हायो
मां इटारसीअ मां थी गाल्हायां तव्हां किथां था ॻाल्हायो
अच्छा इटारसी मां था ॻाल्हायो मां दिल्लीअ मां थी ॻाल्हायां
अच्छा हा मुंहिंजो होमटाउन इटारसी यो आहे बाक़ी मां रहंदी इंदौर आहियां मतलब स्टडीज़ कंदी आहे इंदौर में
अच्छा त छा पढ़ंदा आहियो
वॉइस कटिजेव थी दीदी आवाज़ु घटि थी अचे तव्हांजी आवाज़ कटिजेव थी दीदी हा हा हाणे अचे थी छा पढ़ंदा आहियो तव्हां हा अचे थी दीदी अचे थी तव्हां छा पढ़ंदा आहियो
मां गवर्मेंट एक्ज़ाम जी प्रिपरेशन थी कयां
अच्छा अच्छा त अच्छा त इंदौर में रहंदा आहियो तव्हां मां त हिते दिल्लीअ में रहंदी आहियां ऐं मुंहिंजो होमटाउन अथव मध्य प्रदेश
अच्छा मध्य प्रदेश में किथे अच्छा सागर में मुंहिंजी बुआ रहंदी आहे
अच्छा त ई आया आहियो कॾहिं आया आहियो सागर में
हा नंढी हुयमि तॾहिं वई हुअमि ॿुआ जी शादीअ ते ई वई हुयमि मां
अच्छा हाणे त तॾहिं तॾहिं त ॾा ॾाढ आहे त नंढी नंढो शहर पर तॾहिं न एॾो हुयो बि कान मतिलब हाणे वञी करे डेवलप थी वियो आहे
अच्छा अच्छा हा
बाक़ी इहो आहे की हवा पाणी त सुठो आहे हुतां जो बिल्कुलु ताज़ी हवा मिलंदी आहे फ्रेश एयर मिलंदी आहे ऐं हिते जीअं दिल्लीअ में असांखे एॾो सुठो न मिलंदो आहे पॉल्यूशन वग़ैरह आहे त उते ताज़ो बिल्कुल मतलब फ्रेश तवांखे सभु चीजू न ह मतिलबु हवा पाणी मटिजी वेंदोव इंदौर जो बि हवा पाणी ॾाढो सुठो आहे
हा, हितां जो त इहो त- इहो त नंबर वन सिटी आ न क्लीन
हा हा हा हा हा
अ
हा, त इंदौर में? हा हा हमेशा ईन्दी आ, मिनी बॉम्बे आ। हा, त तव्हां इंदौर में छा छा आहे घुमण ला
बॉम्बे में पतो तव? पॉल्युशन ॾाढो तव, इंदौर में कानहेव एतिरो। जीअं इंदौर में न बॉम् मतलबु, इंदौर में हो हलंदियूं आहिनि सिटी बसियूं। और इलैक्ट्रिक बसियूं हलंदियूं अनि और इलैक्ट्रिक बसियूं छा पॉल्यूशन फ्री हनञु अनि।
हा हा पेट्रोल वारियूं न हलंदियूं इनि मतलबु?
मतिलबु पेट्रोल वालियूं ॿि हलंदियूं आहिनि पर घटि, वधीक इहे वालियूं हलंदियूं आहिनि, इलेक् इलेक्ट्रिक बसियूं चलदयुइनि कनि, अऊं इलेक्ट्रिक बसयुनि में ये ट्रैवल करणु जो फ़ायदो इहो तव कि, मतिलबु पंजे रुपये में बि तव्हां ट्रीह किलोमीटर सफ़रु ता करे सघो।
अच्छा! इह्यो त ॾाढो सुठो तव, तव्हांजे हिते इंदौर में।
अंऊ इलेक्ट्रिक बसियूं पतो तवि, हलंदियूं केहिंसा इन, हे जेको कचरो हूंदो आ न? उन सां जेकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट थींदी आ न, उन सा हलंदिंयूं तवि।
हा! त कचरो? कीअं मतलबु, कचरो जेको डस्टबिन में विझंऊ ता, उहो कूड़े वारो?
हा इते हिकु अनि मतिलबु रूल आ कि, मतिलब कचिरो तव्हांखे मतिलबु ॿई मिक्स न करणा तवु, गीलो कचिरो अलॻि करणो तवि, सुको कचरो अलॻि। करणो तव, औं जेको रिसाइकल करणों आ न? रिसाइकल वारो उहो अलॻि करणों तव।
अच्छा, त रिसाइकल छा- छा थी वेंदो आ?
मतलबु की ॼीअं अ बॉटल्यूं वग़ैरह ऐनि। और हिन छा चइॿो आ, ॼीअं असां हो डीओ वग़ैरह लगाईंदा आहयूं, उन्हॼी बॉटलियूं थी वयूं, अंउं जेकी प्लास्टिक जी शयूं आहिनि न?
फ्रिॼ ॼुं बॉटलियूं नारियल तेल खो खोपरेयूं जी बो लयुं, अऊं मतलबु ॼेकी ॿि प्लास्ट टिक ॼू शयूं हिनि, पीअंणु ॼू बॉटलियूं हा
हा त हा त इहे इहे हिकु में करणां हुंदा आहिनि त इअं अलॻि अलॻि। अंउ सैनेटरी पैड्स ॿि जेके हूंदा ऐनि न, उहो ॿि अलॻि। अलॻि करिणो पवन्दो आ। मतिलबु सभु मिक्स करे सभु मिक्स करे अगरि असां हुननि खे ॾींदासीं न, त असांते फाइन लॻी वेंदो।
अच्छा! त अलॻि अलॻि रि त उन्ह सैनेटरी पैॾस में छा मतिलबु, उन्ह सां ॿि बिजली ठहंदी आ शा?
न न उन सां न, बाकी हे ॼेके ॿिया कचिरा हूंदा आहिनि न, हुन सां बिजली ठहंदी आ।
अच्छा। अच्छा इयो त ॾाढी सुठी ॻाल्हि आ। द नई ॻाल्हि ॿुधी आ इंदौर में।
हा त ओ मतलबु की, ॾिसो हितां कचरे जो कचिरो मतलबु अ हुनॼो त कोई हो ई कान्हे, उहो त कोई पेसनि त मिले ई नथो। हितां त सभु ॾियनि ता कचरो, अंऊ उननि खां उहो इलेक् क्ट्रीसिटी ठही करे उहई, उन्हनि में बसियूं तियु हलनि।
हा सही ॻाल्हि आ, इहो त ॾाढो बढ़िया हे इहो त सुठोई तो हल थिए।
हा, ओ मतलबु की ईअं न की वधीक वठणु पैसा ॿि मतलबु सभिनि खां ॼींअं हिते, सभु छा लॻभॻि सर्विस वारा ऐनि। अंउ लॻभॻि हिते छा स्टूडेंट्स ऐनि। त मतलबु हुननि खां पैसो ॿि मतलबु, घटि वठणु पंॼे ॾहें रुपए में एतिरो हे परे ता छॾे रखनि त पेसो ॿि मतलबु घटि लॻंदो आ और पहुची भी जल्दी वेंदा आहियूं हुनमें।
अच्छा हा, इयो त इयो त सुठो आ। हिते ॿि हलंदियूं इनि। दिल्लीअ में ॿि हलंदिंयूं एनि इलेक्ट्रिक बसियूं। अऊं आ न एसी वारियूं बसियूं सयूं हलंदिंयूं एनि, नॉन न एसी वारियूं हलंदिंयूं एनि। अऊं दिल्ली य में वरी छाहे की फ्री तवि, मतलबु असां हा लेडीस लाइ पैसा न लॻंदा एनि। मतिलबु हिते जेको हा हिते चीफ मिनिस्टर जेको हुयो, त उननि फ्री कराए छॾियियो हुयईं। केजरीवाल हुययो त, हा तॾहिं खां फ्री हलंदियूं आहिनि बसियूं। लेडीस लाइ मतिलबु ॿा पंज ॾह रुपया जेके लॻंदा आहिनि, उहे शो मतिलबु बॉइ अ मेल माण्हूंअ लाइ लॻंदा आहिनि, असां जाइफ़ुनि लाइ न लॻंदा आहिनि। कोई बि पैसा ताहां चाहे किथे बि वञो, बस में ताहां किथे बि वेंदव न, त तव्हांजो फ्री तवि।
अच्छा इहो त अञा सुठी ॻाल्हि आ।
हा पर इहो आहे। की हुते पॉलश मतिलबु ईअं ईअं हिते कान्हे। हिते त असां कचिरो सॼो हिकु साथ थी ॾींदा आहियुंसि। भयो खणी वेंदो आ पाणयी, त बाक़ी हुते मतलबु
सॼो कचिरो इकठो ई ॾींदा आहियूं, असांजो हिकु ई डस्टबिन ठवंदो आ।
हा पर उहे त सुठी ॻाल्हि आ, की भई मतिलबु हुन सां असांजो रिसाइकल थी करे, ऐंऊ अञा बिजली बि थी ठहे पई। त इहो ॾाढो सुठो आ, पाणि मूंखे सुठो लॻो ॿुधी करे ॾाढो।
ह ॿियो ताहांजी फेमिलीअ में केर केर तव?
मुंहिंजी फैमिलीअ में मां आहियां अऊं मुंहिंजा घोट ऐनि। ॿ ॿार आहिनि हा हा
हा सुठो आ। पढ़ाई कंदा तवि ॿारि?
हा यारहें में पढ़ंदो आ छोकिरो, अऊं नाऐं में पढ़ंदी आ छोकिरी।
अच्छा अच्छा बढ़िया आहे।
हा ॿई पढ़णु वारा आहिनि, हाणे त तॾहिं घरु मां बि नथा निकिरी सघऊं, हीअर लॻंदो आ कि भई हन हुननि जो थी वञेन, सुठे सा पहिरियूं। जेणी कोचिंग वोचिंग आ हा। ॿियो उते इंदौर में ॿियो छा आहे घुमणु लाए?
घुमणु लाइ बि चङो कुछ तव, हिकु राजवाड़ा तव और छा चइबो आहे मतलबु पूरो किलो ठहियलु आहे राजवाड़ा त हा अऊं अन छा चयबो आ? छप्पन दुकानियूं तव मतलबु हुते छप्पन मतिलबु अलॻि अलॻि वैरायटी जी शयूं खाइणु लाइ मिलंद न्दियूं तव, हा न छप्पन भोग छप्पन भोग न छप्पन दुकान तव इये।
अच्छा अच्छा तव्हांजी दुकानियूं आहिनि, त उन ते खाइण जी शयूं मिलनि?
हा खाइण जी शयूं मिलंदियूं अथव वैराइटी वैराइटियूं मतलबु कि दुनिया भर जी वैराइटी आहे। उहो सामान उते मिली वेंदोव तव्हांखे जेको खाइणो अथव। अलॻि अलॻि वैरायटियूं हा उन तेे ॾाढो कुझु मिलंदो आहे। और हुन खां पोइ सराफा बाज़ार आहे उहा राति जो ई ओपन रहंदी आहे।
शो?
अ मतलबु राति न मतिलबु सॼो ॾींहुं हुते सोनारनि जी दुकानियूं हलंदियूं आहिनि और राति जो उते खाइण पीअण जो जेको हूंदो आहे न खाइण पीअण जो उहो हलंदो आहे।
अच्छा त सोनारे सॼो ॾींहुं अच्छा इहो त सुठो आहे मतिलबु ॾींहं राति हले ॿुधाए? तॾहिं त माण्हू हुनखे बॉम्बे था चवनि।
हा ॾींहुं राति हलंदो आहे, और हुते और हुते राति मतिलब जेके शयूं हूंदियूं आहिनि न जीअं ॾींहं में उहो तव्हांखे ॾह रुपए ऐं राति में उहा तव्हांखे पंजाह रुपये मिलंदव हुते।
हा छो कि वरी डिस्को विस्को वारा हूंदा न माण्हू। वेंदा हूंदा काॾे पब वगैरह।
पर तॾहिं बि माण्हू खाईंदा तव हुते वञी।
हा हा जेके आहिनि शौक़ु आहे जंहिंजो पसंदि जो आहे त उहो खाइनि था ऐं जंहिंखे वरी पतो आ कि भई न असां राति जो ई घुमण वारा आहियूं। माण्हू चङा माण्हू ॾींहं जो न निकिरंदा आहिनि चङा माण्हू
न, न, न राति जो ई निकिरंदा आहिनि न राति जो ई कंहिंखे कंहिंखे ॾाढो वणंदो आ घुमण। त हो राति जो ई वेंदा आहिनि न।
हा इहो त ॾाढी सुठी ॻाल्हि आ। हिते कान्हे ईअं। हिते त तव्हांखे ॾींहं में उहा ई शइ मिलंदव ऐं राति जो बंदि मिलंदव मतिलबु, मिली वेंदव ढाबा वग़ैरह या मतिलबु खाइण पीअण जो आइटम पर ईअं न ॿियूं दुकानियूं जेके आहिनि न जीअं ॿियो मां माल वाल वठिणो आहे या छा मतिलबु बाज़ारियूं जेके लॻंदियूं उहे ॾींहं जो ई लॻंदव।
अच्छा, अच्छा।
हा खाइण पीअण जो थोरो घणो मिली वेंदो जीअं सुखदेव ढाबा वग़ैरह आहे उहो ॾाढो आहे मशहूर आ।
हिते हिते ॾाढो मशहूर आ उहो गुरू कृपा वारो। मतलब हुन स्टार्टिंग में ॾाढी घटि मतलबु हिकिड़ी दुकान खोली हुयईं ऐं अॼु हुनजी पूरे इंदौर में एतिरियूं दुकानियूं तव, रेस्टोरेंट ॾाढा तव बसि।
अच्छा!
हा स्टार्टिंग में मतलबु हुनजो हिकु ई रेस्टोरेंट हुयुसि हाणे हुन हिक रेस् -टोरेंट मां एतिरो वधाए रखो तई कि पूरे इंदौर में हुनजो रेस्टोरेंट मिली वेंदव।
अच्छा, गुरू कृपा नाले सां। हां, त महंगा आहिनि छा? वधिक पैसनि वारा?
रिज़नेबल मिली वेंदव पर रोटी ॾाढी बढ़िया मिलंदव।
अच्छा, मतिलब पूरी रोटी मिले हन?
हा रेस्टोरेंट टाइप आ, पूरी रोटी बि मिलंदव और हन छा चइबो आ हो बि मिलंदव जे कुछ स्नेक्स व़गैरह तहांखे खाइणो तव सब मिलंदव।
अच्छा, अच्छा त सुठो आ, मतलबु इहे ॾींहं रात हले, हा न।
हा हा हा ॾींहं रात हलंदो आ।
हम्म, पर मां इहो बि ॿुधो आ कि हा न मतिलबु एॾो हूंदो आ रश बि आहे शा इंदौर में वधीक?
रश बि ॾाढो आ, जो कि आबादी बि ॾाढी आ न हितां जी।
हा, चवंदा आहिनि माण्हू की भई आए दिन कुछ एक्सीडेंट वग़ैरह दुर्घटना कोई थी वञे न त पतो ई न पवंदो आ कि भई कॾहिं थियो, कॾहिं ख़तमु थी वियो माण्हू ट्रैफिक वग़ैरह
हा ट्रैफिक ॾाढो आ पर ट्रैफिक पुलिस बि, ईअं कान थींदो आ हरु भरु। ट्रेफिक पुलिसूं जिथे किथे मिलंदव तहांखे।
अच्छा अच्छा।
हर हिकु किनारे ते मिली वेंदव उहो ट्रैफिक पुलिसुं, हरूभर हिंअं बि न आहे बाक़ि ॾिसो जंहिंजी जिअं लिखियलु हुनखे त उंअ वञिणो ई आ।
हा हू त वञिणो आ, उहो त आहे, त हुते ॿियो छा आहे, मंदिर वंदिर आहिन कुछ?
हा मंदिर बि थव, अन्नपूर्णा मंदिर आ और खजराना मंदिर थव और पित्र पर्वत थव खजराना, न न खजराना मंदिर थव, उहो गणपति बाप्पा जो मंदिर आ।
अच्छा अच्छा।
हा।
त सुठो आ।
हा अचो कॾहिं घुमणु।
हा हा ज़रूर, ज़रूर बिल्कुलु बिल्कुल, असां आहिनि माइट्र इंदौर में ऐं चङियूं मुंहिंजूं भेनरियूं बि मतिलबु मुंहिंजूं आहिनि जेके चाचिय जियूं छोकिरियूं वग़ैरह त उहे चङा ॿार आयूं बि आहिनि पढ़ण हुत हिकिड़ी मुंहिंजी चाचीअ जी छोकिरी एम बी ए कयो अंहुईं हुतां। हिकिड़ी ॿीं हुते बैंक में जॉब कंदी हुई एक्सिस बैंक में। हा हा हाणे त हुनजो विहांव थी वियो, हाणे पूना में थी करे पई। अंउ मतलब ॿी बि, हुनजो बि विहांव थी व्यो वर्धा में, त उहा बि हुते मतलबु एचआर ठही वई आ, एच आर, घर में ई कमु कंदी आ, त मतिलबु चंगा माण्हू आहिन